हलो
हां सर गोर लगैइ छी
खूब खुश रहु की हाल चाल छैइ
कहियौ
हमरो सबके ठीक छैइ ओतय सब ठीक अइ
छै अहाँ सब
सब ठीक छैइ की सब भऽ रहल छलैए
कुछ नई सब पढ़ैइ जाइ छलियै हन तऽ आब हां पढ़ैइ जाइ छलियै और ओसब खाना बनबै ह कहलि कनि सर से हाल चाल पूछि लियै
हां काल्हि बात भेल छलै तकरा बाद अखने भऽ रहल य बात
हँअ् और कहियो मम्मी सब ठीक ये सर
ठीक ह तऽ खाना में की सभ भऽ रहल छैइ
दल पिट्ठी बना रहल छियै
अच्छा अहाँ सबके पसन्द अइ की
हँअ् बहुत नीक लगैत अछि हमरा आरके
हँ बेसी अहीँके बाजयके छैइ
हूंअ्
हां तऽ आई कए बजे गेल रहियै भोर में
हां आइ सुबह में तऽ लेट से उठलिअई नींन्दे नई खुलैत रहैइ छैइ एते थकावट भ भ जाय छैइ कि उठलियै हन सुबह मे तऽ फेर कोचिंग गेलियै सब कोई मिलक फेर एलिअइ त खाना ऊना बनौलियै खाना बना क हमरा तऽ ग्यारह बजे ड्यूटी जायके रहैया फेर ड्यूटीके लेल तैयार भेलियै एगारह बजे ड्यूटी गेलियै हन काम सब भेलै हे साढ़े आठ बजे एलियै हन
अच्छा बीच में जलपान कए बजे में होइ छैइ
हां लंच टाइम दू अढ़ाई बजे केलिअई ह लंच
अच्छा दू अढ़ाई बजे में तऽ बना कऽ लऽ जाइ छीयै एतहिएसँ
हँअ् एतऽहीए से सब बना कऽ लऽ जाइ छियै
अच्छा जलपान मे आ खा के एक बेेर निकलि गेलहुं
चावल अपन जे मोन भेल चावल सब्जी सब खा के निकललो रोटी बना लेलो लं में लेलहुँ हँ आओर कहियो अहाँके खेने पिना भऽ गेल
नहि खेनाइ पिनाइ नहि भेलैएा हेतै कनि कालमे
अच्छा दिनमें की खेने रहूँ
दिनमे उएह भात दालि तरकारी आलू परोड़के तरकारी छलैए भादल तरकारी भेल छलैए हँ अगिला परीक्षा कहिया हैत अहाँके गप
अखन तऽ हमरा आरके एकग्जाम भेबे केलैए परीक्षा
कहिआा भेलैए परीक्षा
हमर तऽ लास्ट एकग्जाम तीन तारीखके खतम भेलै आ प्रा्टिकल छै प्रै्टिकल हँ पच्चीस तारीख से प्रा्टिकल कल शुरू य पच्चीस छब्बीस प्रइ कल भऽ जायत
अच्छा पच्चीस छब्बीसके प्रैक्टिकल छै
प्रै्टिकल पच्चीस छब्बीस यछ ओ बाद पञजी लगै ल एक दिन ज पर पञजीकरण ल
पञ्जीकरण लाबय लए जाय पड़त पञजीकरण अननाइ जरूरी छै। की
हँ सर कम से कम एना तऽ हमरा आरके पंजी नम्बर य अछि लेकिन एगो कार रहे छै तऽ कही छै। कतौ काम आबि जाय एहिके लेल कॉलेज हरेक बच्चाके दऽ दै हइ पहिले यए
ह अहाँके कॉलेजके नाम की यइ हिंन्दीमे बताउ तऽ
विशेश्वर सिंह जनता कॉलेज
ह कतयसँ कतय लोकके पढ़ाइ होइ छै।
आ आब पहिले तऽ एलेवेन्थ होइत छलै लिन आब एलेवेंथ के बंन्द कऽ देलकै ग्रेजुएशन से शुरू भऽ रहल छै। यानि कि हँ एगारह बारहवीं और बारहवीं के बन्द कऽ देलकै ह प्लस टू मे सबके शिफ्ट कऽ देलकै
अच्छा अच्छा क्लस टू मे शिफ्ट कऽ देल
हँ कियकि सेमेस्टर के जे बच्चासभ छलखिन हेँ जते भी छथिन तऽ एगो दूगो सेमेस्टर तऽ नहि छै जे एडजेस्ट भऽ जेतै आठ गो सेमेस्टर होइ छै ताकि महाविद्यालय के जते भी अ टीचर छथिन यानिकि शिक्षक छथिन ओ बहुत परेशान भऽ जाइत छथिन टूवेल्थ वालाक के लेल अलग परीक्षा फॉर्म भरथिन ओहिके बाद फेर रजिस्ट्रेसन एडमिशन अइ सब के कारण
दिक्कत भऽ जाइत छै
प्लस टू हँ दिक्कत बहुत जाादा भऽ जाइ छले
ह आ भीड़ एकठ्ठा सेहो जमा भऽ जाइ
इकठ्ठा आऔ आठ गो से सेमेस्टर के बच्चा के समालनाइ तऽ नामुमकिन भऽ रहल छै एखन
अच्छा ताहि दुआरे ऐना
ताहि हँ सुविधाके लेल प्लस टू मे शिफ्ट कऽ देल गेलै
अच्छा तऽ स्नातक के पढ़ाइ होइ छै
हँ हँ खाली स्नातक पढ़इ छै
आ अथिियओके ने स्नत्तरके सेहो ने
हँ हँ
जकरा अंग्रेजी मे पी जी कहल जाइ छै
पी जी के राजनगर मे नहिं होइ छै
अच्छा सिर्फ स्नाकोत्तरे छै
खाली स्नातक छै
स्नातक में जे छै से आब क्या टा सेमेस्टर भऽ गेलै
टोटल आठ गो सेमेस्टर भऽ गेलै जेकि दु हजार तेइस सँ लागू भेलै हेन
अच्छा तेइस से लागू भेलैऽ अहाँ अहाँ के कोन विषय अछि
कॉमर्स विषय अछि छै
ओहि में की सब पढ़ाइ होइ छै कनि बताउ तऽ
वाणिज्य मे जेना कि अ ट्एल्थ लेवल पर अगर अहाँ कऽ रहल छीयै तऽ हमर तऽ ऑनर्स अछि एकाउंट के
आ और
आ और हमर फेवरेट सब्जेक्ट छलए ओ हिके बाद बिजनेस यानि कि व्यापारिक व्यवस्था उद्यमी व्यवस्था
हू
व्यवस्था एहन तरह के बि आ और हर सेमेस्टर मे आब बदल जाइत अछि
अच्छा मधुबनी से ओ न क्यों विद्यार्थी अगर पढ़य चाहय स्नातक करय चाहैए तऽ क्या टा महाविद्यालय छै
मधुबनी में प्रॉपर पर अ चाइर गो चारि गो महाविद्यालय छै
नाम कनि बताउतहु तऽ आराम आरामसँ
राम कृष्ण रामकृष्ण महाविद्यालय आ और
एकर पता की भऽ गेलै रामकृष्ण महाविद्यालय इ पता
सर प्रॉपर तऽ नहि पता अछि लेकिन मधुबनी में अछि
छै आ और दोसर
दोसर अ महिला महाविद्यालय के नाम से जानल जाय महिला कॉलेज
महिला महाविद्यालय के नाम छै ओहि में खाली जे छै से महिले सब रहै छथिन
तऽ महिला के होइ छनि ओहि में ओहि के बाकी कि एग्जाम सब के होइ छैन
अच्छा पुरुषो के एक्जाम भऽ जाइ छै
कि ये परिक्षा भऽ छै
परीक्षा भऽ जाइ छै आ और तेसर
और तेसर देवनारायण महाविद्य
देव नारायण महाविद्यालय ई चकद चौक में शायद
हँ हँ ई चकदा चौक मे छै
अच्छा आ और
एगो जेन जगदीश नन्दन हँ एगो जगदीश नन्दन हँ
मधुबनी में
शै मोड़ के पास अ है
ओर एकटा छै कतहु कतऽ छै ओर
चायटा के पता अछि मधुबनी मे
ह एकटा छै हवा आड्डआ लग मे ओकर नाम छै अमीर अमिर हसन शकूर अहमद महाविद्यालय उहो मे स्नातक के और स्नातकोत्तर के सेहो पढ़ाइ होइत अछि
ठीक इतना जानकारी भेट गेल अहाँके
हँ सर
तऽ अहाँसभक तऽ अपन एतहिए राजेनगरमे अछि
कियाकि हमरा गाँंव से बहुत नजदीक और सुविधाजनक बुझायल तै दुआरे हम सब न नामांकन उहे महाविद्यालय मे करौलौं
अच्छा सरक के की स्थिति छै
कत्त के
उहे महाविद्यालय के सड़क के की स्थिति छै
सड़क तऽ बहुत बेकार एछि लेकिन अ गाँव से सुविधाके लेल हमसभ साइकिल से चाहे कि ऑटो स आबि जाइ छलहुँ हेँ लेकिन आब धीरे धीरे पन्चायत सँ अलग अलग पंचायत मे बदलल जाय य जेनाकी हमरा गांव के नजदीक में सिमरी पड़े ये बराहारा पड़ैत अछि पचदही पड़ैत छै ओहि सबके रोड कनि मनी सड़क ठीक भेल अछि बाकी के त महविदायल के आस पास के त जे सड़क जे छै ओ खराबे यछै अभी तक
की गाँव घर से विद्यार्थी सब पैदल साइकिल सँ जा सकैया पढ़यइ के लेल
हँ कनि कष्ट हेतनि लेकिन जा सकैए
जा सकऽइया अच्छा मधुबनी नमे सभसँ नीक कोन महाविद्यालय मे पढ़ाइ होइत अछि
रामकृष्ण महाविद्यालय जे नामी छै मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अ ओ महा विद्यालय मे मानल जाइ छै सबके कि हुनकर डिग्रियो के वैल्यू छै आओर पढ़ाइओ अच्छा होइ छै ओहिमे
आब पढ़ाइए होइत छै अच्छा तऽ अहाँसब के कए सेमेस्टर तक पूरा भऽ गेल
हमर तऽ पाँच गो सेमेस्टर भऽ गेल आब छठा सेमेस्टर मे एडमी शन लेब
छठा सेमेस्टर मे अहाके लेबई
हँ
कोन कोन छले से तऽ बता देलौं अहाँ
हमर फर्स्ट अ एकाउंट फाइनेंशियल आओर दोसर व्यापारिक व्यवस्था बीतिए ओ रूपए आओर मार्केटिंग व्यापारिक
अच्छा और कोन कोन विषय मे रुचि अइ अहाँके
हमरा एक्के गो विषय मे रुचि ऐ एकाउंट
आओर एकाउंट के अलावा कोन विषय मे मैट्टिक स्तर मे
की
मैथिली मैथिली भाषा मे आहां के रूची अछि पढ़ाई के संग संग आओर कि सब अहाँ के हॉबी अइ
उं जेना कि गाना सुननाइ अच्छा लगै अछि आओर पढ़ाइ पढ़नाइ
पढ़ाइ के अलावा पढ़ाइ के अलावा
फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना मतलब समय व्यतीत करनाई और दोस्त के साथ कनी मनी घुमनाइ फिरनाइ
हां सेल्फी लेनाइ पसन्द नई अइ
ओ तऽ सब लड़की के पसन्द छैइ
अच्छा तै दुआरे दाँत ऊँच भऽ जाइ छै ना
सर हमरा आर के दांत नै ऊँच छियै
हमरा बुझाइये सौ टा लड़की मे से नब्बे टा लड़की के तऽ दाँत ऊँचे रहै छै से
तऽ हैँस कऽ सेल्फी लै छै तै दुआरे
तै दुआरे आ अनेरो के पागल जकाँ जे हँसैत रहै छै तहू दुआरे एना होइ छै
नै सर एना नहि होइ छै जादा हंस